हँ की ठीक छै अहाँ कहियौ '
बढ़िया और सब बढ़िया
आओर भऽ गेलै नहि किछो अखने खाना पीना बनेलहुँ हे तेहासे तब होई छै और अहाँ की करै छी
इ डेली दिनचर्या कुछ ने कुछ तऽ लागले रहै छियै सब बेस तऽ पाबनि तिहारके मेन सीजन अबै वाला आब लगातार शुरू हय त ओकर तैयारी एकखने से दिमाग मे चलैत छै,
हँ हँ आब तऽ सावनो आबे वाल ये ने भ गेले सावन के खरीद लेलो ' समान सब
ओ तीज ल
सावन सावन हरिहर चूड़ी लहठी
से ह ह ओत केटा रहै जाई छी घर मे पहिर लेलहुं कते चुड़ी जमा करु त एतेक अपना सब के विध व्यावहार होइ छै
हँ हँ आ
जमा भऽ जाइ छै
हँ से तऽ भए जाइ छै
प्रतिदिन के काजमे ने अहाँ नहि ओरियाइ छै बहुत बहुत चूड़ी लग क ओइला नग तग बला सब क बेसी नहि पहिरलहुँ ई ओ खेनाइ मे घुस जेतै, मस्ते अइ अहां अठाईस परतै खाना मे त ताहि द्वारेहम पलेने चुरी बजै छलहुं की जे ओहिमे किछु पत्थर तथर ओहिमे ने चलि जा आटाबु सम
से तऽ हमहुँसभ सएह केलहुँ लेकिन सावनमे कनि हरियर ' हरियर लोक पहिरलक सावन मे ' तऽ हमहूँसभ हरियर साड़ी लऽ लै छी सावन मे इएहसभ तऽ खरीदलहुँ यै मधुश्रावणी सेहो होइयै अपना सभ
हुँ पंचमी मधु श्रावणी मधुश्रावणी ओहि बीच मे घड़ी पाबनि होय छै
हू हू हू
ओकर बाद स फेर ओ चौड़चनि हैयत फेर अनंत मने आब अय महिना स बुझियो जे पूजे मने त्योहारे पाबनि त्यौहार शुरू य अपन सभक
हँ आ मधुश्रावणी मे तऽ देखते छियै कते मोन लागै छै मधुश्रावणी मे ह्म ह्म पन्द्रह दिन तऽ लोक व्रते मे रहल पन्द्रह की क्या दिन
हँ सबठाम सब रंग रिवाज छै हमरा एतय नमक खाय छलै हं आ ककरो एतऽ नहि खाय छै हमर सासुर मे कहलखिन जे नून खाउ आ नैहरमे नून नहि खाय छै
हँ
तऽ ओ कहलखिन सासुरेके विध हेबाक चाही आब बियाहक बाद
ओ हँ से तऽ होइते छै जतऽ रहलहुँ ओते के हँ तऽ हमरो सब मे ने मतलब दिन जेनाकि आब दिन भेल न तऽ दिने मे
लेकिन मेन फूल तूल जे लोढ़े म पूरे दिने निकलि जाय छै पन्द्रह दिन केम्हर बाटे बीतै छै पते नहि चलल भोरे फूल तोड़ू फेर पूजा पाठ करु ह आब फेर साँझ मे फूल लोढ़ जाउ
हँ साँझ के तऽ सीन बहुत नीक छै तैयार भऽ जाउ सब केओ आब अपन मन्दिरे मन्दिरे जा कऽ ओ गीतो गाबैत रहल सब अपन फूलो सब तोड़लक हँ हूं हूं ओहिमे तऽ
तऽ गबियै हमस आब आब ओस होय तै गाममे तऽ एखनो
हँ हँ आबो तऽ सएह होय छै गीत सब भेल अपन आओर ई भेल की मतलब मतलब दिनेमे खा लिअ रातिमे नहि रहै छै खेबाक दिने मे हमसभ दू बेर भऽ गेल खा लिअ शाम होइसँ पहिले ओहिके बाद फेर रातिमे नै खाउ
रातिमे नहि खाय छलै ह सूर्य उदय रहबे क‌एल
मधुश्रावणीमे
पहिलेहे खाना खाय लिअ
हूं हं हँ खाउ हम सब तऽ की कहलौ चोरा कऽ फूलो तोड़ि लै छी ककरो सब मे से
सभ करै छी मधुश्रावणीमे कहैत छै नहि लागैत छै चोरी आ दूर दूर तक हमसब धिया पुता रहिये तऽ बहिन सबके मधुश्रावणी सब मे दूर दूर के स्कुल पर तऽ कोनो आन गाम के मंन्दिर रहल कोनो कात रोटमे तत्तऽ जाकऽ रंग बिरंग के फूल जमा करिये एकदम हाय जेना लागल रहै छले
हं हँ से तऽ भ‌ए जा जाय छले
इहो हेबाक चाहि इहो हेबाक चाही ऐते रंगक फुल जमा कऽ दिय हमसब कतौ स कतौ दूर ओय काल आऐको लगे जे एते दूर जायब आब सोचै छी केना चलि जैयय ह बच्चा मे कते केना त बच्चेमे मजबूती रहै होय छै
बहुत एं नमहर भेला के बाद ओते न लोक
उएह तऽ हमर सब के गाम सँ न कनि दूर छलै एकटा मन्दिर ओ मने बाध म चारु कात खेत च एगो गाम अलग अलग के चारू के बीच मे एगो मंदिर छलैया तऽ सब गामक लोकसभ मंदिर पर अबै पहिले मंन्दिरो सब एतरी चोरी नहि रहे ने पूरे दूरे मन्दिर चल रहे हँ आज तक एत एक मंदिर एय छै जे लोक के घमे पूजा पहिले लोकत रह बेसी रहै मंदिर तऽ बड दूर मे एकटा मदिर रहै तऽ लोक कपड़ो लेने जाइ ओते नहाइयो लेलक सुन्दर पोखरि रहै तऽ नहा लेलक फूलो बाड़ी फुलबाड़ियो खूब रास रहै फूलो तोड़ि लेलक थोड़े बहुत बेलपत्रक गाछ रे आ ओते पूजा केलक महादेव आ तहन ओहिमे सब फूल बचा क गामो ला आनलक एकदम दूर रहै से बझियो जे मने गोटे काकी सब छलखिन से डेली जात प्रतिदिन सब दिन सब जेबे करै छै ओ पूजा प चार हुनका किया नहि बेज जेते लेकिन ओतयसँ पूजा कऽ क के एलहुँ तहने खाथिन नाइ आब तऽ ओ लगै जे विरान भऽ गेलै तऽ केओ नहि जाइते ते ओहिठाम फूलो रहे है तऽ हमस ओहि स्सकुलो मे पढ़ने रहियै आब लगे ने यो कोनो गाम के लोकोग जायते ते सब गाम मे तऽ एते मंदिर भऽ गेलै है
हँ हँ आब तऽ ए जगह जगह पर हमरा सब के ते घरे लग मंदिर छै दुर्गा जी के मंदिर छै छै उएहा मे हमसभ गेलहुॅं
ओहि गाम मे आब ओ मंदिर केयो ने जाय छै गामे मे दू महादेव मंदिर काली जी के मंदिर बहुत रंगग ची सब हो गेलै त आब केयो ओहि महादेव मन्दिर जाये ने छै ओ एखनो बचपनमे जे गेल छियै बटबेर से उएह याद अबैत रहैया म असलि न लगे छै मोनू
ह ह ओर रक्षाबंधन होइय कि नहि अहाँ सबमे
हँ रक्षााबंधन किया ने हेतै ई ते पूरे जस्न मनायल जाइ छै नहि नहि रक्षाबन्धन होइ छै लेकिन हँ ' तब अपन भैया सब नहि रहै छथिन तऽ मम्मीयोत भाय सब अबैया
अच्छा अच्छा नहि हमर एकटा भाय तऽ छथि हमरासँ पैघ छथिन। तऽ आबि गेलेथ ह नहि तऽ हमहीँ चलि गेलहुँ कोनो बेर
ओ ममियतो मे तीन गो छै ने तऽ दूगो अबै छै एहिमे आ ' रक्षााबंधन मे याल राखी के त्योहार पाबनिमे जे हम बहिन जाइ छै राखीमे भाय तऽ तऽ हम नहि आयब ओ पहिले सैके नहि अबै छै कह हमरा नहि आयल य तऽ से कोनो बात नहि नहि लेकिन हम ने जे रूल छै जे रूल छै नियम कनियम ह अनभया सी बात तऽ ओ हँ तऽ को गो भर दू त आम होबै छैठेगुआ नहि
अच्छा हँ वरदुतियो तऽ होइ या अपना सभके हुहु
ओ भय एगो दोसर ख मे भय नवज बन बान
हँ तब तऽ भाय बहिन के तऽ होइते छै
की बड दूर छै आ रस्ता बड्ड जाम सब लाग जाइ छै तऽ ओहि पाबनि तिहार देला और बड भीड़ रस्ता पर हमरे गाँव व अबे ' ता मे बढ़ियां शुभ शुभ अपन घरे रहै जयो बड़ भीर छै
हँ लेकिन हमसभ तऽ हु हु
आब अबैत छी स ठीक हम ओहि दिन फोन नहि करैत रहैत छीियै एक दुआरे एत की जे हँ लागल ध्यान लागल छी दीदी सब त चल छ हमरा ममता लगैत रहले बच्चा सब
हँ हँ छोट छथिन नहि तऽ कनी भए जाइत हमरा सबके तऽ गाँवमे रहलहुँं तऽ मतलब नजदीके नजदीक मे सब रहल ने तऽ हमही चलि गेलहुँ नहि तऽ उएह आबि गेलथ
तह ने अपना सब राखी बेसी भरदुतिआ कम हो जात
हाँ भरदूतिया मे बेसी
भरदुतआके बड मजर छै भरदुतियामे तऽ पहिले भार अबै साड़ी अबै म बहिन ल
हँ हँ
परस
हँ हँ से सब तऽ होइ एखनो होइ छै करैवला सभ एखनो करै छथिन ह अपना सबके तऽ इएह भऽ जाइया ने
तोसर साड़ी सूट सब दे बे जाइ छै तऽ तु क भी दी नहि दे त नहि मन तऽ मिठाई लऽ कऽ आयत त पाइ त ने लै कतब केलक तऽ साड़ी सब कतहु कतहु नुका क घर मे चलि जायत
ह
बादमेर देखियौा फेर साड़ी छोड़के चल गेल तेन आख द
तऽ भाय बहिनके तैय रिश्ते होइ छै ने ताहि दुआरे सोचैत हेथिन कि केना नहि मतलब
होइ छैियै तऽ ओहि दुआारे ओ सूट क कपड़ा सुूतो हमरा नीक बड लगै य साड़ी कनि एतुका जे मौसम जे छै ने से बड अथी छै गर्मीमे बड गर्मी य ठण्डामे बड ठण्डा ओनामे की होइ छै जे पहिरो आ मने समरत नै कती गरमी लाग रहल कखन उताु नहि ऐआारे डेल म परस्थित सुटी पहिर ल गन्दो भगै किच भगै कोनो बात नहि
कोनोबात
लपटा लियआधा खुलल लि किछ नहि आ आब हमसभ सैतल सीतल एकदमन पहि रहपै आ एकदम कनिनी एहने जे कड़क दार एकदम सुंन्दर आइरन सनक भेल रहे त तहन काज करय ल नहि कर जाइ छै भाही लगै छै पहिने ह
ी सब मे ई भए जाय छै ने पाबनि सबमे कनी नीके पहिरू पहिरू नीक ह ह
नहि बनबऽ जा आब किछु खेलि जेतै पड़ि जेतै ता दुआरे सम्ि समहर कऽ प करू तऽ भारी लागतै
हँ हँ
वहां सबके से नहि रहै छलनि अपन किछो कनी गन्दो लागि गेले कोनो ने ओहो सब पकड़ि लेलथि किछो कऽ लेलथि
ह लेकिन अपना सबके जे कनि लागि जायत तऽ केहन भऽ जाइया आब तुरते साफ करू ई करू
इहै तैं भारी लगैत छै आ ठंडा मे तऽ ज स्वेटर सोन सब ओढ़ू तऽ ओहिपरसँ ओते भारी साड़ियो पहिरू तऽ आओर नहि ओढ़ ते कनि को पड़ी हमरा साड़ी त बड पसन्द कॉलेजों में साड़ी पहिड़ तऽ हमरा निकल
हँ नीक तऽ लागै छै लेकिन आब सम्हरबे नहि करै छै लोकके से भऽ जाइ छै ने
ठ अहाँके सबटा साड़ी पहिरलियै हम फल तल लगा दियै ह पहिले अब नहि पहिरियै तऽ मा क दिय फेर मा गे पहिर लेभि भैर दिन अपन खूब घुमलौ बड निकलै छै त काकी ताकी सब कहैत रहल अपन आओर खुश मोन भऽ गेल
हँ त्योहार मे मायके जाउ तब त आओर मजा छै तब त ओते सब बहिन सब हमरो हमसब छियै हूं हमरो चारि बहिन छथिन ओसभ एलथि सभ केओ भाय रहल सभ सभ दिसन से एलथि तऽ हमरा सभके दुर्गा पूजा होइया लगेमे ओहिमे हमसभ गेलौ तऽ सभ एलथि ओहिमे बड़ मोन लागल
हमर सासुरमे होइया आ नैहरमे काली पूजा होइए
अच्छा नैहरमे काली पूजा हमर सभके नैहरेमे होय छै दुर्गा पूजा आ सासुरो मे दुर्गा पुजा
जा पबै छै गोटे ग नहि यो जा पैलो
अच्छा छठि हँ छठोमे न कते लोक छठि मे तऽ बाहर से घर आबै छथि छठि करै के लेल
हमरा एते नीक गेलियै तऽ हम शुरुआतऽ हमही केने छियै तऽ बहुत इन्जाम ये अपन स्विमिंग पुल मे करै छी लेकिन बहुत तनी हो पूरा ककरो छठि होय य सेहो अबै छै देख
पूरा तऽ कऽ सकै छी न एहि मे दिक्कत नहि छै ह
साठि सत्तर किलो के ठकुआ बनल आटा क चीनी मिलाकऽ हँ तऽ ओ हलुवाय तीन दिन बैसै छै तीनो दिनू बनबैते रहि गेल पाँच सात गोटास सब मिल कऽ
हँ एते बनै छनि
हँ आ ओ पूरा गाँव में बाँटल जाय छै मने पुरा सोसाइटी मे तऽ सब जकरो नहि होयत छै न सब प्रसाद दुआरे एबे क‌एल देखै ल मने महत्व जना दै छै सब चन्दो देत जबरदस्ती बड्ड मोन लागै छै बहुत सुन्दर लागै जकरो नहि भेल सब अबैत बीच सोसाइटीक के बीचे मे छै तऽ चारू तरफसँ लोकसभ घरोसँ जेने आयल से देखलक जे सााँझ मे ने आयल तऽ भोर मे आयल भोर में मने सबे एबै करै छै साँझ में गोटे छुट्टीयों गेल एकदम भीड़ जेना लागत मेला लागल छै जगह नहि देख खाइत रहत जे के हमर लोक छै कत गेलै
ए तब